हेलो
की विमल बाबू की हाल समाचार छै
बढ़ियाँ बढ़ियाँ अपन कहियौ
हँ हमर तऽ बस भोजन भात आ तकर बाद ओहि ओकर जरिया से घुमनाइ यात्रा इएह दूटा भऽ रहल अछि
वाह आइ भोजनके नाम लेलौं तऽ आइ जे छै से अहाँके तिलकोराके पात आ ऐ के तरुआ आ एरकोंच के जे छै से अहाँ के तरकारी अहाँ के आय
ओ ओ तिलकोरा पत्ता एकदम करकर रहै करकर रहै आओर अरिकोंच के अरिकोंच के जे चक्का जे छै से एकदम स ओ झालदार बनल रेहै आ हाहा
वला जे तरकारी होइत
वाह वाह वाह वाह वाह ई तऽ हृदय नाम सुनू खेलौं आहाँ आ हृदय तृप्त हमर भऽ गेल ई सुइन के वाह वाह
आ गामक आ ओहिपर गामक नेबो छल
आह जमीरी नेबो
आह की कहू बड़ा मोन तृप्त भेल आ एखन तऽ आमक सीजन छैहे। एक दूटा आमो रहिते छै
आ सुनलौं गाम घरमे जे छै ना ना प्रकारक आम ई सरही छियै ई बिरजू छियै। ई अहाॅं के बधिया वाला छी ई अहाँके कलमी छी ई कर्पुरिया छी नामे ततेक रहै छै जे कि अलगे मजा छै
चाचा।
एक मिनट एकटा कॉल आइब रहल ए
और की सब भऽ रहल छै।
बुझलिये बीमल बाबू और खास कोके एखन ओ भोजन भात दुआरे
ह्म्म ह्म्म
यात्रो खूब भऽ रहल सत्रह सत्रह तारीख के यात्रा देखियौ केहन छै। सत्रह तारीख के दिल्ली के यात्रा छै
अच्छा अच्छा अपने दिल्ली आबए छिये
दिल्ली के यात्रा सत्रह तारीख के छै आर ओक ओकर बाद। दू दिन घुमबै एम्हर उम्हर जे काज छै से सब करबए और बी बीस तारीखकेँ फेर ओत काज अछि तऽ दस दिनक टाइम लग ओतऽ कहबै दस दिनक टाइम लेब आ आइब जेब फेरो गाम ओ काज छय ओझावला ओ काज क कके आ फेरो ओ काज कऽके निकलब येह छय अपन सेदियुल।
आहा हमरो आय मधेपुर मे रहै ए अहाँके बकरा के मीट बनेने रहै
आह आह
नहि जा पयलहुँ नहि जा पयलहुँ आब देखै छियै साँझमे सोंझका टाइम मे अगर हैत
अच्छा तऽ मधेपुर आय एखन गामक के यात्रा छै कि अहूँके
यात्रा छै ओ चाउर सभमे खूब होइ छै ने अहाँके बगरा। बगरा बगेरी ईसभ अहाँके चालीस चुनमुनी खूब छै उम्हर
हँ भरपूर मात्रामे छै ओहि साइड मे ओ तऽ ओकर बेल्ट छिये ने यौ ई कोन नदी छै कोशी के बेल्ट छियै सभटा कोशी के बेल्ट सबमेय ओ ततेक रहै छै बगरा आ बगरा ने ओ करा बगरा थोडे ओ दर्जनक के अथी से बिकाइ छै बगेरी
बगेरी।
बगेरी ओ फुदके तऽ रहै छै आ बगेरी
बगेरीके छलै
अच्छा अच्छा
हूँ कहलियनि जे अहाँसभ खाउ हमरा साँझमे राख देब।
वाह वाह वाह
एहन एहन चीज छोड़लो नहि ने जे होइ छै
ओ पाप भागी दाड़ी भेलौ छोड़ी ऐहन ऐहन चीज एहन एहन चीज बहुत भाग्यवाने रहीय ओ करे पैड़ लगी ईसभ चीज स्वर्गो में जायब तऽ नै भेटत जेहन चीज छै आ हँ हँ
सेह अइ सँझुका टाइम में सोचने छी साइकिल उठायब
आर ओना हमर यदि बुझी तऽ हम बुझैत छियै बड़ा भाग्यवान रहै छी कोइ तखने अन्नकर भोजन पैड़ लगै आ ओकरा कखनो छोड़ही नै
यौ आब पहिले जेका आब लोक नोतो कहाँ दै छै।
हँ ओ मून स नै दै छै।
हऽ हऽ पहिले की छलै लोक केँ आवेश रहै छलै नोत दै छलै आब लोकसभ की करैत छै तऽ चलू बहुत दिनसँ नै कहलियन तऽ कहि दियौ। चूकि अपने में लोक त ओतेक ओझरायल रहै छै आ तैम में अगर कोइ कहि देलक तऽ ओकरा मना केनाइ
आब तऽ ओ बहुत कमे परिवार में तऽ जतय नौ ककरो दोसर केँ ओकर परिवार में ककरो दोसर केँ देखियौ ओकरे आदमी सबके देखबै बेसी नै तऽ ओ दोस दुसर गामक आय कोई ऐलैथ सम्बन्धी हुनक एतऽ से कमे देखैत हेबै ओ बिललेख अपने सबके जे अछि परिवार या सब म नै तऽ सभ आब अपन प्रशंसा अपन जे छै समाज अपन एतबे खाली गप्प रहैत छै।
गप रहै छै बहुत आ समय लोक कहै छै लोक कहै छै युग बदैल गेलै हम कहै छियै लोक बदैल गेलै। युग तऽ ओहिना दिन छै आ ओहिना राइत छै आ ओहिना साँझ से ओहिना परात छै।
तऽ ओहिना जहिना एडोटेशन होइ छलै ह तहिना चलै छी समय केँ विधि यऽ से- कार्य जे छै से ओहिना छै लोक अपना आप मे बदैल गेलै है
जे से अपना आप केँ रहन सहन ढर ढांचा ई सब बदैल गेले ये। तऽ लोक कहै छै समय बदैल गेलय जुग बदैल गेल
अपने आप कऽ लोक नै न चिन्ह छै पहिने ओ लोके बदैल गेलै अथे बदैल गेलै सेह कहत
सेह कह तऽ सेह छै
पाइन पड़ैत रहै छै भोजन भात होइत
आह आ एहिमे सबसँ पइग सबसँ पइग की छै नै बड गर्मी छै आ नै बड ठंडा छै पइन जे पड़ैत छै तऽ हल्का हल्का जे छै से अहाँ कऽ
भोजन भात भो भोजन भात केँ लेल एकदम इ
जहिना जहिना जहिना रुचिगर बनैत छै तहिना रुचिगर पुछतो छैय।
पइचतो छैय वैह दुआरे।
हँ तऽ से छैय।
एकेटा छैय भोजन भात चिकन खेलव। चिकन खेलहुँं से लोक कहइ छैय। अपनो कहै छियै खेनाइ बढ़िआँ खेलऊ तऽ लेकिन भोर म कुटलाक के बाद की खेलऊ पता नहि छलैया पइच गेल।
कते पइचियो जाइ छैय से छैय।
याह छैय एकटा हमर मित त छेलाह ओतऽ सत्तो बाबू। दिल्लीमे ओ भोजन भोजन जे करै छलाह ओ हुनक भोजन हुनक खादि अ ओइय बीच मे एटेंशन खाली खेनाइ प। ओय बीचमे कोइ चाईटा घेरके बैसल छे हुनका कोनो नहि।
आ सुन हम तऽ आ हम तऽ इहो सुनने छी जहिना सत्तो बाबू भोज भोजनके रुचिगर आदमी रहैत तहिना हुनकर भैयरी नूनू बाबू जे छथिन से सुनै छी जे तत कोबीके तीन चारि टा खंती द दै छलकिन ओहि मे नून मिरचाई उबाल दै छ उसइन दै छलखिन ओकरा। तऽ दुनूके स्वाभ विपरीत छलनि लेकिन सत्तो बाबू के भोजन मे नामी छलनि।
हँ सत्तो बाबू भोजन मे छलाह। आ ओकरा बाद जे हुनकर हँसी एकदम देख के पेट भरल त हँसी से बला जे छैय कहल जाइ छैय पेट जुड़ै तकर बादे
खाइ लए जिवै छी कि जिवै लए खाइ छी से ओ खाय लए जिवैत छलाह।
वाह वाह।
तऽ सैह छलनि।
हनक बहुत हुनक बहुत एहन एहन याद
आह एहन वेहन लोक भेटनाइ से अहाँक हेलो।
हँ छैहे सही गप कहलियै हँ। और एकटा एतह हमरा पकड़ायल छथि खूब बढ़िआँ। कखनहु काल चाइर बेर कॉल करबनि यौऊ गोविन्द बाबू आऊ भोजन मटन बनबै छी। तऽ आब ओ एकदम की गाम गेला ह तकर बाद दोस्त दुमडी के फूल भऽ गेला ह। ओना अऊता बहुत कहबनि तऽ पैट घाट भेट हता। लेकिन ओ की मजाल छी भोजन क लेता कहबनि बनैलहु ह आव उहु।
त अहाँके गाम अछि ओकरे बगलोमे तऽ हुनको सासुर छनि।
हँ तऽ ओई समयमे ओ रहैत छलथि अबैत छलथि ह।
हँ आब तऽ नजदीकेमे सासुर कऽ लेलथि। आब अहाँ खुएबनि मासु भात आ ओतय भेटतनि तिलकोराके पथा ऊपर से मउस तऽ आ कनि जे छै से तराजो मे तोलियो तऽ कनि उमहुरका भारी। जाई छै तऽ से गप छै। ह
आ तऽ गाम के यात्रा पर बहुत आदमी आयल छलथि ह अहाँकेँ इहो आयल छलथि ह कि नाम छिय नेहीके बगलमे जे छथि। अहाँकेँ बगल आब अहाँकेँ आब दूर भए गेलथि की नाम चलू क। ज किछो आब जे नहि मूल्य याद अबैए तऽ छोड़ू हुनका।
अच्छा
अखन छी हम बिदेश्वर गेल रहौ आइ। ओतयसँ फेरो बिदेश्वर स्थान सँ आ तीन चारिटा थकर पर गेलेल छल।
अच्छा
ह खूब मजा। घुमयमे जे मजा छै
ह ह बिदेश्वर बिदेश्वरके तऽ आब रूपे रेखा बदलि गेलै हे। मंन्दिर नव निर्माण मन्दिर छै बाबा बिदेश्वर के कृपा सभ चीज ठीक ठाक भ रहल छै।
ह से खूब एकदम चर्चामे छै एखन ओकर कार्य।
अच्छा अच्छा
खूब ओर खास कऽ कऽ। हमर सभके कहिया। बाद मे जे छै इंडस्ट्री कहिया ओ आबंटित ह तै कीयतै पता नहि। गप्पे नहि तऽ थिक या केश भेल छै हमरा सभ दिशसँ। तऽ हमरा सभके ओहि दुआरे विलम्ब भऽ रहल छै।
कोनो नहि ओ भऽ जेतै ठीक ठाक भऽ जेतै भोजन भात। पर ध्यान दियौ ओसभ जे हेबाकऽ सह हेतै।
आ भोजन भात उपर तऽ कहि रहल छी। क एते गप अहाँकेँ भोजने भात केना हेती ढंग से।
सभ सभतै सबेतै।
ओर कहियौ किछु नया ताजा।
ओर नया ताजा मशरूम भातीज के उपनयन केलहुँं बराात। धूम धाम से केलहुँ बड़ा भोज भातद मे अपना सभमे जे छै अहाँकेँ तेरह तिमना से अहाँ सत्रह तिमना केने रहहिय। खूब प्रशंसा अछि
लोक से लोकके से सभटा ईसभ होई छै लोकसभ पहुँचलै सभ। हाथो हाथ भऽ गेलै